हेलो। हँ आवाज अबैय हमर आवाज अबैय?
हँ, हमरा आबैये।
हँ ठीक छी अहां ठीक छी।
हँ हम भी ठीक छी, और केना छी अहाँ एखन।
ठीके छी, और अहाँ कतऽसँ बजै छियै।
हम हम बनारससँ बाजै छियै, अहाँ केमहर सँ बाजै छियै?
हम बजे छी आँहा के बंबई सं।
बम्बे से बाजै छियै बड नीक जगह से बाजै छियै अहाँ।
अच्छा अच्छा।
हमरो दुल्हा रहै छथिन बम्बइमे।
अच्छा, बढ़िआँ बात। बम्बइमे तऽ बारिश होइ छै बहुते।
नीक लागत हैत न बम्बई के बारिश आइ एम्हरो बड बारिश भेले बनारसमे।
अच्छा मौसम तखन त ठणडा हैत।
हँ मौसम ठण्डा, मौसम ठंडा छै मच्छर बड भए गेल छै एहि बारिश सं।
अच्छा मच्छरके भगा दियौ ने धुआँ कऽ कऽ।
हँ सैह करबै किछो कायल तोयल जलेबै। अहाँ कहु, नहि आइ जलेबे कायल तखने न मच्छर हटतै। त तखने सुति पायब।
अच्छा अच्छा बढ़िया।
अखने आबै छी काजसँ।
हँ एखने अबै छी। काज, खाना पीना भऽ गेलै अहाँ सबके?
खाना बन गेल छै एखन खेलहुँ ह नहि। एखन खेबै थुप कनिकाल मे। अहां एत्ते लेट आबै छियै एइ काज सऽ।
हँ लेटेसँ अबै छै। बम्बइमे सब लेटेसँ अबै छै ने। जल्दी एतऽ नहि
तखन लेट जायब एते तखन लेट खाना खाएब?
लेटेसे ड्यूटी जाइ छै तैं लेटेसे त अबइ छै ने तऽ
अच्छा बड निक। हँ बुझलियै बड नीक बात। और के के छै? छथिन‌ आहां के परिवार मे बियाह
हँ बियाह भऽ गेल ने। के रहथिन? कनिआ छी, हम भेलहुँ, बस दू जन छी।
बाल बच्चा नहि छथिन। अहाँके बौआ?
नहि- नहि बच्चा नहि छथिन ऐखन। एखन नहि छथिन बच्चा। हूँ
कोई बात नहि भऽ जेथिन जल्दिए।
अच्छा
और अहाँके परिवार मे सब गोटा निक छथिन?
हँ सबगोटा नीक छथिन। अहाँ सब ठीक छी? अहां के फैमिलीमे, परिवारमे ठीक छैथ?
हँ -हँ सब गोटा निक छथिन। बस हमहुँ इन्तजार करै छीयै अपन दुल्हा लग जाय लए। एबइ हमहु जल्दी ए बम्बई। केम्हर रहै छियै अहाँ? बम्बई म
बम्बई मे तऽ रहै छथिन बांड्रामे, बैंड्रामे।
बैंद्रा में, बड नीक जगह रहै छी अहाँ।
जगह कोनो खराब भेलैए।
बड महग जगह छै। बड नाम सुनले छै हम। कखनो गेल नहि छियै लेकिन बड नाम सुनले छियै।
ह जगह खराब नहि भेलै ह। जगह सब नीके होइ छै। ह
सब त हीरो के घर बैंद्रे मे
हँ जूहु में, बैंड्रा में, एत्तै छै।
तऽ घूमो लायक छै। हम भी एबै, हम भी कहबै हुनका, हमरा घूमेथिन। हमे गेल छियै बैंड्रा।
आउ घुमु।
हँ जरूर अब अहाँ कहलहुँ तऽ हम बिलकुल एबै। घुमोला। तखन मिथिला तऽ याद आबत हैत गाम घर।
हां, बड याद आबैये। मिथिला के मिथिला के भोज सबसे ज्यादा याद आबैय ये।
मिथिलाके भोज याद आबैया। ओ रसगुल्ला आऔर गुलाब जामुन।
हँ, रसगुल्ला सौ गो रसगुल्ला, हूं हँ सौ गो की बात करै छी। डेढ़ सौ खा लैय छियै हमसभ।
बड नीक बात छै तब त। बस कते समय भऽ गेल अहाँके गाम गेला।
गाँव गेला हमरा भ गेलै चारि साल भ गेल हँ। एक साल भ गेले गाँव गेला।
गाम जाइके कोन सा खाना अहाँके बड्ड नीक लागल, मैथिल के अपन खाना, अहाँ गेल छियै मिथिला हाट?
मिथिलाहाट हम नहि गेल छियै, एहि बाजे जेबै।
एहि में तऽ अपन कनियो के लऽ जायब। सुनलहु बड सुनलहुं बड नीक जगह छै बड सुंन्दर अंन्दर देखक। सुना के छै सबटा तऽ अपन मिथिला कल्चर छैय। के छै ओहिमे।
हं एहि बेर जरूर ल जेबैन। हुनको घुमा देबनि कि।
बाबाधाम भी ल जायब, ओहो बहुत नीक जगह छै। बाबा धाम अपन, अपन बाबा धाम वैद्यनाधाम।
हुं बाबाधाम।
ह ओतौ ले जायब हुनका ओतौ दर्शन करबा लेब। बड़ नीक जगह छै हम। नहि गेल छियै देखियौ हमरो कखनो मौका भेटतैन हम हुनका कहबैन हमरो ल चलथिन। ओतहु बड़ नीक पूजा पाठ होइ छै।
बढ़िआँ जगह छै।
हँ बड़ नीक जगह छै खाना खान पीन मे की पसन्द छै। छै अहांके, बारिश से गर्मी होइ छै उमहर बेसी।
ह गर्मी भऽ रहल अछि जादा बारिश। न हय ताहि के कारण एकदम गुम गुम मौसम छै गुमगुम छै।
हमके पता है बम्बई मे बड बुरा हाल हैत एम्हरो समय बड बुरा हाल छै, गाम घर मे भी। बड मौसम ओहन भऽ गेल। छै एते तामस वला धूप रहै छै दिनभर। ई केना की बाजू अहाँ के एते गर्मी मे
लाट लाइट लाइट रहैये ने।
लाइट रहै छै किछु समय रहै छै नहि रहै छै एते गर्मी छै। लाइटो के की क सकैत छै कि पूरा समय रहतै, एते गर्मी पड़ै छै।
तीन चारि बेर, पाँच बेर, दस बेर जते बेर मोन हुए तते बेर नहाउ। गर्मी कम भऽ जायत।
से तऽ छै ओते लाइटो रहबाक के चाही कि बार बार मे न करू न आ एते चापाकल चला के केते नहा पेते कियो एतेबार केना नहाय जेथिन सभगोटा घर मे और भी त परिवार छथिन।
हूँ।
एते बार कल पे नहाय जेथिन सब गोटा तऽ केना हेतै। फेर भानस के बर्तन सबटा केना हेतै।
और कहू बनारसमे कोन कोन मन्दिर छथिन।
बनारस मे अहाँके विश्वनाथ जी छथिन। छथिन, संकट मोचन छथिन, दुर्गा जी छथिन। ईसभ तऽ सभसँ फेमस अहाँकेँ इएह सम्बन्ध होइत छै। एना तऽ कहू तऽ बारह ज्योतिर्लिंग छथिन। हँ सँ, घुमने छी। नहि हुनको घुमयने छलियै, आयल छलखिन वियाहके बाद हमर सभके पहिला पूजा छलै तऽ गेल छलहुँ विश्वनाथ जी दर्शन करय।
अपन सभकेँ तऽ बनारस मे सभटा मंदिर लऽ गेलहुँ विश्वनाथ जी, दुर्गा जी, संकट मो-
हमहूँ घूमल छी संकट मोचन। विश्वनाथ मन्दिर, तकर बाद
अहूँ आयल छियै बनारस? केहन लागल अहाँकेँ बनारस?
बहुत नीक लागल। तुलसी मन्दिर हँ, देखलहुँ ने। अथि अस्सी घाटके आरती देखने छी।
ह्म, केहन लागल? क्यो नहि एक बार ए ए- एहि बार अयबै कखनो तऽ विश्वनाथ दशाश्वमेध घाटके आरती देखबै, बड़ नीक लागत।
अहाँके
ह्म, तऽ एतय अस्सी पर अहाँकेँ भोरोमे आरती होइत छै, सुबह बनारस
की बात करैत छी? हमरा पता नहि छलए।
हँ, भोरोमे एक टा आरती होइत छै, सुबह बनारसके आरती। एकटा साँझमे अहाँकेँ होइए। अस्सीेए पर एकटा छै, जे भोरेमे आरती होइत छै। नहि तऽ साँझेमे होइ छै सब सभ जगह। हँ, तऽ एक बेर अहाँ वि विश्वनाथ, अहाँ दशाश्वमेध घाटके भी आरती देखबै, अहाँकेँ बड्ड नीक लागत। एहि बार आएब तऽ मङ्गला एहि बार अहाँ आयब तऽ मङ्गला गौरीके भी दर्शन करबै। मङ्गला गौरी अहाँके एतय पंचकोशी घाटके ऊपर छथिन। पंचघोशी घाटपर नहयबै ने तऽ अहाँकेँ अहाँकेँ गंगाके पुण्य भेटत पचकोशीके पुण्य भेटत अहाँकेँ पचकोशी घाटपर नहायसँ। एत्तेक पचकोशी घाट पर नहा कऽ शुरू कयने छलखिन अपन पञ्चकोशी यात्रा। अँ गौरी माता। गौरी माता जब शुरू केलखिन हँ, जब गौरी माँ तऽ अपन महादेवके पंचकोशी यात्रा शुरू केलखिन, तऽ सभसँ पहिले दशाश्वमेध घाट पर नहयलहुँ, ओतय सङ्कल्प लेलहुँ विश्वनाथन जीमे, फेर शुरू केलहुँ, तऽ ओकरा बाद आखिरी मे जब गौरी माँ एलखिन, एतय तऽ ओ पञ्च कोशी घाटपर नहेलखिन। ताहि लेल ओकरा पच पचगंगा नाम पड़ल छै पंचकोशी घाटके। तऽ ओतय अहाँ, ओतय कहल जाइत छै कि अगर पति पत्नीसँ नहाइत छी तऽ ओकरा सभ पुण्य भेटैत छै। जोड़ामे नहायके पुण्य बनारस मे बड्ड छै। जेना दशाश्वमेध घाटपर नहयलहुँ जोड़ामे और फेर मणिकर्णिका घाटपर नहयलहुँ जोड़ामे। फेर अहाँ पञ्चगंगा घाटपर नहयलहुंँ जोड़ामे। तऽ ओकर बड्ड महत्व छै। किएकि ओतय महादेव गौरी माँ भी जोड़ामे नहयने छथिन। तऽ ओकराके बड़ पुण्य भेट टैत छै ओतयके नहानसँ। आब जब अएबै ने, तऽ अहाँ जोड़ामे नहय बै एतय, किएकि जोड़ामे
हमर गाँव भेल सौर राठ हँ ठीक छै ओतौ सोमनाथ महादेव छथिन।
बड़ नीक गाम छै हम बड नाम सुनले छी अहां के सभागा छी छै ने सोराठ गाममे।
सभागाछी छै।
सब गोटा के ओतै सिद्धांत लिखाइया।
हूं
बड नीक गाम छै आइ तक हमर गाम हमरा पास छै राखल हमरो बिआह हमरो बिआह सौराठे गाम मे भेल छै। अहुं सौराठे गाम क छिय, बड़ नीक गाम छै। कहलहुँ कि हमरो हँ आइ तक हमरा आइ तक हमर माँ सम्हालिक रखने छथिन हमर लोकके जे सिद्धांत लिखायल छले बिआाह के। सौराठ गाँव कऽ तऽ रखने छैथिन आइ तक सम्हालि कऽ। बड नीक बात छै। बड़ नीक गाम छै मिथिलाक के स मिथिला मे सबसे पहिला नाम आबे छै सौराठ गांव के नाम सुनते लोकके मन तृप्त भऽ जाइ छै कि हँ हम एक एहन गाम से जुड़ल छी। पुण्य के बात छै कि हमर सासुर भी ओहे गाममे छै। एना तऽ हमर नैहर गाम अहां के सीतामढ़ी दिस पड़ै य। केम्हर अइ अहाँके आवाज कटैया। आब आबैयै हँ कहलौं एना हमर स अच्छा हम कहलहुँ हमर नास दादी गाम अहाँके ओतऽ पड़ैय।